ठीक अइ अहाँ के?
मोरो ठीक अहि, की करै छलहुॅ।
किछो नहि अखने खाना खेलहु हेँ पड़ल छी।
छा, खाना खेलहुॅ हैं, अच्छा। ना धो ल लेलहुॅ।
हँ -हँ सभटा भऽ गेल काज राज।
सबटा की सब खेलहुॅं हें।
की सब केनहु उठलहुँ चाय बिस्कुट खेलहुँ, खाना बनेेलहुँ बर्तन धोलहुँ नहेलहुँ। फेर खाना खेलौ ह अखन।
बापरे एतेक काल भर स के
हू -हूं -हू आहाँ की सब केलौन हैं।
नास्ता के केलौ।
अंय।
दूध बिस्कुट खेने छलहुँ हें, फेर भात भुजल खेलांऊ हें। आब खाना खाय खिचड़ी बन लै छै खिचड़ी। चोखा, पापड़, चरौरी, हँ नान। हँ अखने नहेलो हऽ, हं अखने नहेलाउ।
ओ।
की सब खेलहुॅँ हेँ खाना?
चना साग, भात, चोखा, भुजिया।
बाह साग भाता अय खेलहुं हें।
हूं -हूं पटुआ के झोर पटुआ झोड़ ह- हँ- हँ।
अच्छा! बहुत बढ़िआँ।
ह।
अपनेसँ बनेने छलै ह ने अबैया बनबऽ।
हँ -हँ से हम बना लैत छियै। तऽ हमरा नीक लगैएा ने जे चीज हमरा नीक लगैएा से चीज हमरा बनबऽ आबैय।
ह बढ़ नीक करै छी।
हूं।
अच्छा! कहियौ आब तऽ सावनो आबय बला है।
हूं।
आबि गेल लेकिन सोमवारी न य
हू सेह छै। अच्छा कत
कोन मंदिर जायके प्लान ऐ।
नै हम अखैन कहां बनैलो हे, देखियो ने गर्मी एतै छै ने, कतो बाहर जायके मोने ने
हू।
बड्ड गर्मी छै रौद जे चंडाल सनक उगजाए।
आइ ते ठीक ये एते रौद उगल ये झंपने छै मेघ लागल छै। लेकिन दोसर दिन ले कहलहु हें बड्ड रौद रहे छी बड्ड।
आ ओहि दिन जे दिन कोनो पूजा रहत किछु रहत तेहि दिन आर रौदा रहत।
हँ आँखि नहि ताक देेत ततै रौद रहै छै ओयसे लोक उपास तोर तरास के नहि रहे छै ओ- ओ क के तर रहे छै जे मरि जायब।
से तऽ छै बात ह।
सह छै।
हूं।
और कहियौ की हाल समचार यै। ऐ
की कहलिये।
की हाल समाचार और कहियौ।
ठीके-ठाक छय ईमहरका
अपनेसँ बात भेलै कि नहि।
हँ ह एखन ऐल छेला फोन।
अच्छा।
हुऽ भेल छेला बात।
की सब कहै छलैथ है। की सब कहै छलैथ हँ।
आब एतेक बात अहाँके हम केना बता दियऽ लेकिन वैह। ह खेलखिन-पिलखिन फेर गेलखिन एखन उठ
अच्छा बना लैए छथिन अपने।
नहि नहि मम्मी छैन कऽ माँ।
अच्छा अच्छा संगे रहै छथिन माँ संगे। ओ बढ़िआँ छै तऽ। की सब खेलैथ खेलखिन है ओ। ऐ।
अधिक खैनाए खैइते मटर पनीरके सब्जी पूरी। भुजिया कथी दन के कहने छलखिन से।
ओ बड नीक।
इहेसब कथी-कथि खेलखिन है। दू तीन टा चीजके नाम बतेने छलखिन।
ब्राह्मण छथिन नै।
हँ हँ ब्राह्मणे।
पूजा-पाठ करै छथिन कि नहि तऽ।
हँ से तऽ करै छथिन दुनू टाइम।
ओ।
नहा कऽ गेलखिन है कि ओनाहिते बिना नहेनहै।
नहि नहि नहाके एना नय।
अच्छा नहा
बिना नहेने मायरो लगतैन एखने घरके आदमी स।
ह सेहो बात छै ह सही कहलियै। ह।
घरके सामने तऽ बौउवै छथिन ने एखन तऽ।
हँ।
माइर किये खेब तैय दुआरे नहा धो कऽ स्नान
हँ
पूजा-पाठ में नहि पता
ह हँ
अहाँके हम पूछिकेऽ कहि देबै कहबै हम एकटा कहै छलखिन फोन केने छलखिन एकटाऽ। से कहै छलैथ हे पूजा पाठ करै छथिन से हम पूछि कऽ अहाँके हम कहि देब।
औ जोने लैन।
हँ, अहाँके भेलै बात।
नहि की कहू, नहि भेले, आब राति
अहाँके अहाँके एते कथि है रातिमे, जे राइते के इन्तजार रहै ये। दिनमे
फ्री ओहो राइते मे होइ छथिन ने। एखन पार्ट टाइम जॉबो करैत छथिन पढ़ाइओ करैत छथिन ताहि दुआरे।
अच्छा तऽ बाबूजी की कऽरै छैथ।
के क कर।
बाबूजी की करै छथिन? हिनकर।
अच्छा हुनकर, हुनकर तऽ सरकारी नौकरी छैन, रिटायर भऽ गेल छथिन।
अपन
हुं।
कथि छथिन?
के?
हेलो, कथी छथिन?
हँ, नहि नहि ओ रिटायर भऽगेल छथिन। सरकारी नौकरी रहैन हुनका। कहै छी रिटायर भऽ गेल छलखिन।
अच्छा, से कहय छी।
हं हँ।
पप्पा बुढ-सुढ भ गेलखिन हन।
हुं हुं।
अच्छा।
हुं।
तऽ कनि ओ ध्यान-त्यान देबै नीकसँ।
हँ से तऽ छै।
हुं। तऽ आओर।
हुं।
सब बड़ाय
आँ।
जेबै कहिया उमहर अहाँ घूमय ले।
देखियौ ने फुरसते नहि मिलै ये। मोन तऽ बड ये घूमऽ जायके, लेकिन की करू।
बहिनी केॅं लऽ कऽ चलि जाउ।
देखियौ, की होइ छै।
चलि जाउ सावन मे घुमि -फिरी लेब।
बहुत लऽगय छै गरमी। हँ हेतै तऽ देखियौ जेबै। देखियौ की होइ छै आब, कहने तऽ छियै।
हं आर। गोस्सेताय छथिन।
की कहु हम अपने ने देखने छियै हुनका त केना कहु अहाँके। कि गोर छथिन कि कारी, बुझियौ ने गोर छथिन ने कारी छथिन। छथिन मीडियम कलर छै हुनकर।
सेह हमर
हँ -हँ
अइछ - अइछ तऽ सहीए
आँय
हूं तहन तऽ सही य ई ह
आब दिल्लीमे रहै छथिन तऽ गोरे भऽ गेल हेथिन आरो।
हँ से तऽ छहिए।
ह से तऽ बुझिते छी।
हू - हूं हूं आल आओ बताव
ठीके यई अहाँसब केहन छथिन सुन्दर की खराब
नई हम त बड सुन्दर छथिन,
अच्छा
बड चुन कह अन्ने छी, की कहुँ।
अच्छा अपनेसँ केयने छियै।
हँ
हँ - हँ अपने अपने सँ
हँ- हँ - हँ अपने सँ
ह
बड्ड सुन्दर
हँ घरेमे छी, कतऽ रहब।
कइन रहल छियै।
नई तऽ
अबाज लगे कानल - कानल जेना
नय खाना बनबे छी, हम थाईक गेलहु।
तुरुक आँ
दिमी के हँ
तिलकोर के तरुआ खेने छी।
हँ - हँ हम खेनेै छिय, अहाँ
है -हव आई नै बनेलहुँ हैं।
चेल जाऊ पापा नई हँ बनेनै छलियै।
अच्छा नीक केलहुँं बड नीक लगैत अछि। तिलकोर के पत्ता
ठीक हँ मिमी
हूँ
दीमी
आँ हँ कहियौ।
आओर की सभ करै छी?
इतना दिन बैसले छी, बैसल छी अहाँ से बात क रहल छी।
नहेनाइ -सुनेनाइ भऽ गेल अहाँके?
हँ नहेनाइ भऽ गेल। ओ त भोरे मे भेल।
बढ़िआ अय। हँ।
दूरेमे दस बजे तक भऽ गेल।
हँ पूजा- पाठ भऽ गेल। आ।
आ छुतका, बारह दिन तऽ छुतका छलै। आ एहिमे से हटलहुं निकललहुं हैं।
हुँ अच्छा!
आय से पूजा हैत। ओहे भेला पूजा। सबटा साफ -सुथरा करय पड़ल, एते दिन से नहि होइ छलनि भगवान के।
हुं -हुं।
हूँ।
ओइते छै, की करबै ई स गाँव समाजमे अपना सबके तऽ होए जाइ छै, हुँ।
ब की करब बमे तऽ नहि देख भेल जाय छै।
हँ, लेकिन तऽ नीको बात तऽ नहि बुझाइ हय।
नहि तऽ तऽ देख नहि -नहि -नहि। तऽ अहाँ गाँवमे रहबै तऽ ज्यादा करय पड़त, बाहरमे एतेक नहि रहैत छै। कत दू चारिटा घर रहै छै, दू चारि टा, एकटा घर रहल। ओहोमे जहिया जेना देखियौ, मरि जाइ छै, तऽ खानो नहि खायल जाइ छै ने। ए तऽ तुरन्त के तुरत पता चलि जाइया, आर ओतय तऽ
ओते छै। नहि ओ तऽ मानबो नहि करै छै, से बात।
नहि -नहि मना म ल त मन क नहि -नहि ओतो हजमा रखने रह, अपना हजमा बजा कऽ करत मोनो ने मानै छै। पर जेना जहिया मरे छै, तहिया जगह नहि कर नहि कतहुसँक छी
हू।
सेसा
सएह होइ छै।
त बहुत करऽ पड़ै छै, नीक काम आोती ने छै। निको -तिको के रहै छै कते। गाँवमे कनि ज्यादा भ जाय छै।
निपू।